गोर लागै छियै
हम तऽ घर मे छी
अहूँ तऽ नहि करै छियै खाली हमीँ करियै फोन फान अहूँके तऽ करैय के चाही
ए तऽ हम नहि करै छी
नहि अहाँ नहि करै छियै कर- करतीयै रऽहा त हम नै बतीयैती रऽहा
बतियैबै तहन ने पढ़ाइ लिखाइ चलैयए अच्छा पढ़ाई लिखाई करै छी
हँ तऽ करबै तब ने हम बतियेबै
अहाँ पढ़ै छी बैठि कऽ
नहि नहि पढ़ैत छियै पढ़तियै रहए तऽ अहाँसँ बतियैतियै रहए
एखन ने बतियाय छियै भरि दिन थोड़के ने बतियाय छियै
छै
कम से कम पढ़ाइ लिखाइ
हँ आज गेल रहियै कॉलेज
की भेल कालेज से एलौं तऽ एको गो मैसेज केलौं
नहि काम मिललै ह देखियौ ने
मतलब कब जेबै बाइस के बाद जेबै कोइ
आर्मी तोरा अथी कम हेतै ने तब जेबै तब लऽ लेबै
हँ त गरमे धूप हो जाइ छै झूठ कें
हँ मन तऽ माथा भोरे से धेने छै जब से गेलियै एलियै या तखने से माथा धेने छै
अच्छा तेल नहि या ध लिअ माथ पर
लेलियै हँ
एक चूरू तेल माथ पर ध लिअ माथके दरद कम भ जायत ओ धूप लागि गेल हायत माथा मे धूप लागि गेल हायत
हँ गेल हेतीयै गेलियै हन न तऽ
हँ नहि हम तऽ कतहु नहि गेलियै हँ
हँ
हँ ओहि बेचारा अपन सुति रहलै फेर तीन बजे चारि बजे
हँ आयल रहिये तऽ देखलियै बड खिसचड़हल
हमरा किछो नहि केले लेकिन तैयो नीक नहि ने लागैत छै जे बेड पे सोए छियै ओ दोसर आ के सुतते
अच्छा कोई बात कोई बात नहि छै ओ सब नहि मिरचाइके आ तहन
ह
सुन्दर जे गम गम करै छै आ तहन अबे देलकै हन पाँच गो भेल अस्सी गो भेजलकै दू साए के हिसाबसँ एक हजार ब्लाउज भेजलकै
हँ बड़ नीक बड़ नीक सिलै या बड्ड सुन्दर डिजाइन धर
हँ नीक करै छै आ एतऽ एत्ते के मतलब की दु- दूकान उकान खोल लेतै तऽ बड़ नीक चलतै
बात बनाक रखबै कहलियै जे अपन दे देतियै पांच सौ रुपैया लेकिन ओकर मम्मी खेबे नहि करे चलते ने एगो साड़ी साया ब्लाउज बढ़ियां सँ कीन कऽ रखबै जहिआ एतै
हँ अच्छा
एक बेर बाजा कऽ मान स्वागत कऽ देबै
हू एके छै
कहलके हन तऽ हैत ने तऽ सावन मे एतै ने तऽ उएह सब
तऽ हम हमरा नहि लागै छै एबो करतै सावन वाबन मे
बजेबै तऽ एतै बेचारी बड बेहाल छै
महमारीक तऽ छै बड छै लेकिन
बड बड निक बड बेकार
हँ तऽ अहाँ सब तऽ खाना के लि कहैत रहियै कि ई ओ आब देखू
ह नहि नहि हम केबार लगा कऽ रखबै
हँ भागके कि अहूँके तऽ पहिले लागैत रहे आब नहि छौ ओ बात छै अहुँ के तऽ पहिले लागे हे तेे रहे आब नहि लागे छै ओ बात के बात छै
बाछा नहि ने लागै छै तऽ ओ बच्चा आब कऽ चारि चक्का हमरा दुआरि पर लगा के जाइत अछि
हँ ई तऽ छै
भऽ गेल
नहि अभी कहाँ भेल छै आज खाना की बनेलियै
खाना नहि कहलौं बनेलौं दालि भात दालि भात केरा के आलू के तरुआ करैला के भुजिया बै अथि की कहे छै बैगन के अथि बहुत खाना बनेलियै खूब नीक सब बनेलियै सब चीज बादमे खेलियै तब सहेलियो हमर लऽ कऽ आयल छलै ह पूरी बर सत भरल अथि सेवइके खीर आलू कोबी सब्जी ओहो लऽ कऽ एल
अच्छा
अच्छा कहू आरो सब
आ केना बनेलियै ई केलाके सब्जी
केला सब्जी तऽ बनेलियै सरसो अथि पहिने केर के चारि चारि अ के अथी कऽ देलियै आ बीचमे एक तरफ लागे रहलै आ चारि चारि पाँच फांक कऽ देलियै आ ओकरा ने तेल मे छानि देलियै आ तेल मे छानि के आ पांच फोरना के फोरन देलियै अआ सरिसों लहसुन के मसाला पर बनेलियै एक नम्बर सुन्दर बनल रहय
हँ चावल बनेलियै
रोटियो बनेलियै
रोटियो तऽ बड धयल
तऽ धयल छै तऽ रोटियओ हमरा भेलै जे तीन गो कह कुटुमब चलि एतै तऽ तीन गो गेस्ट आबैवला कुटुम्ब छलै तऽ ओ जतेक बेसी बना देलियै से घरमे बनबैके मोन नहि करत लेकिन बेचै एत न हेबे केलकै एक आदमी तऽ ओनाहिते खाना बचि गेल बचि गेलै तऽ की करबै आइ काल्हि मंगले हैत आइ जे खाइ जाइ छै तब से खा नहि तब अपन दऽ देबनि गाय के
अच्छा अच्छा अहाँके कहले मंगल छै अच्छा
ह तऽ हम व्रत करै छी मंगल
हँ निक नीके छै आओर सभ ठीके छै
ठीक छै तऽ आब राखू भऽ गेल।
नहि नहि भेल छै र बाजू ने अहाँ।
अहिहाँटा दिय।
नहि बाजू।
अच्छा ठीक छै तब। हँ तऽ अपन ज कटस। एगो बड़की छौड़ी आयल छै तऽ हमरा एगो बड़की छौड़ी आयल छै तऽ हमरा सब। बात नहि करै छ तऽ हमूँ नहि करै छी ब ल करबै। जब ओकरा हमर खोज नहि छै तऽ हम कथ ल। ज रखबर।
नहि नहि करै। छै तऽ अहाँ की यऽ नहि करू।
हम किया करबै गे। तब ओकरा अन्दर ई अथिए नहि छै जे माय बाप एतेक खलक तऽ माय बापके इज्जत नहि होत नहि माय बापसँ बात नहि च नहि लगाब नहि तहन कि। करबे अथी क के ऊपर चढ़ क। न।
ने ने।
जे हमरा नहि करतै तऽ हम। किये ने। गिर क बात करबै म नहि करै छी जाउ अपन।
हमर।
नहि करैत छै से नहि करैत छै तऽ ठीक छै केह नहि बतियाबरा। ओने ने कर कि बतेबै। ओकर मे जन्म देने छै स। से अपनउ दियादिन कहलकै जे माय सब बठ क माय आ बहिन सब बठ क बहिनी। प आखै पै।
हँ ओकरा तऽ बड्ड भेल छै अभी। हमरा सभसँ दिक्क। दिक्कत भेल रहै छै।
सब से देखे ओकरा हो सब ल अथी लऽ केले सेट के से। अपन आइल लोक क च दु बर दिक्कत होल। ए ल तऽ ह ठीक नहि य ल तऽ।
हँ
भऽ गेलै बुचीया के हेतै मझली के पाबनि मधुश्रावणी एतै तऽ ठीक छै नहि एतै तऽ अपन चाची के बजा लेबै
अच्छा न ठीक छै रखै